हेलो जी नमस्ते सब नीक छै अहाँ अपन बताउ ने अपने के की हाल छै
हालचाल सब नीक छै ए बच्चा घर परोग सब नीक छै सब बढ़िया छै खाना पीना भगेल छै
जी सब नीक छै सब बढ़िआँ छै खाना पीना सब भए गेल छै अहाँ अपने बारेमे बताउ ने अपनेके खाना पीना भऽ गेल छै
हँ खाना पीना भऽ गेल छै खाना पीना मे करे छै रोटी रोटी सब्जी आम ओर रुउआ खाना पीनामे का का खा लै छै
हम तऽ खयले छी उहे दालि भात अण्डा आ आलूके भुजिया आ केलाके तरुआ
बहुत जदा ही खाना खाले छै समय थोड़ा थोड़ा खैले छिय कि जादे जादे
एगो ऑमलेट खेले छी ताऽ सुनि चावल खोएले छी दाल खोएले छी आ तनिसगो भुजिया खाय ले छै एगो तरुआ खा ले छै
ह कहले छी कि रातो मे चावले खेले छी आ दिने में चावले खाइ छै
दिन मे भी अह अभी तऽ चावले खाइ छी आ जे ओ टल लबे न गेल रहे छै
ह त आटा मतलब गेहूं के पिसाबै छै कि आटा लाबै छै
गहूँ के गेहूए के कबो कबो ला आबै छी जे नहि मन करै छै
तऽ ओने कर पे पीसे छै गेहूँ गेहूँ आटा कोइस पीसै छै
दू ढाइ रुपआ फीस ह छै ने
ओ सास्ता पीसाय छै चार पे पीसाय छै ग
ए तऽ हम तऽ रहै छी तऽ हम कितना पाँच रुपे पिसबाबत रहै छै
पाँच रुप काज प तीने रुप पीसे छै एे चार रुप पीसै छै
हमर मोहल्लामे पीसल रहै छै तऽ पाँच रुप पीसत रहै छै
काफी महग पीसैत रहै छै बढ़िया पीसैत रहै छै कि नहि मेी पीसैत छै
हँ मेंही पीसे वाल तऽ दस रुपआ मे मैदा एतना मेही पीस देवे छै
हॅं
नहि तऽ आज तक हम दस तक कहबै ल पाँच रुपे नहि पीसै छै अभी भी नहि पीस छै चारे पै क शुरू से दूर हम त एक प पिसवाय छै एक रुप पिसा छै फर डेढ़ रुपआ भय जाय छै
आम मीना बजारमे नह पिसबाकैत रहै छी
हँ पिस्वाद रहै छै मिन जा
हम महाला मे पसबाक रह अछि
ह हँ तऽ हम पहि हम तऽ शुरू से एक पैसे पिसबाइ छै पहिले एक रुपैआ फिर ओकर बाद दू रुप स पिछाइ छै फिर ओकर बाद तीन प भल छै फेर ओकर बाद चार प भल छै तऽ अभी अभी अभी होत छै मने छै अभी हो छै चारी चार मे पूछै छै की आगे चलके कर देै छै रुपे अभी त चारे पिसाइ छै
तऽ हमनी आरे त मतलब अथी से इलेक्ट्रिक वला से पीस त रहे छै ने ओ कारण से महंग लेबे छै
हँ ई बात सही कहै छै भऽ गेल नहि तऽ हम हम हम चार गो पीसे छी ने तऽ मे पीसे छ बढ़िया पीसे छै एग अ ज्ञान ब जाने छै ज्ञान बाबू तऽ ओ उह रेट पिसै छै लेकिन अच्छा न पिसै छै गेहूं मिलावटी मिला देय छै कभो को गेहूं कबो को मोटा गेहूं पिसै छै लेकिन ह पि छै माजर बनिय ने
परचे दै छै मीना बाजार
आ पर्ची देवे छै लिख के दुनू देवे छै पर्ची तऽ कहै छै कि मतलब राशन आय छै कि गे खेती होइ छै गेहू
आ खेती होइ छै
ओ ओ राशन मिलै छै कि नइ
न हमर नीक राशन कारड न छै
राशन मिलै छै केना के नाम मने टाशनो मिलै छै
हँ गांव के लोक के मिले छै सुनै छै कि बड़ा मोट मोट चावल देवे छै
हँ त राशन मे मोटके चाावल मिले छै आधार कार्ड थोड़े मिले छै लड़का खरीद के खरीदे के पड़ै छै
ह एहि ले तऽ नहि हमनीके तरफ मोटका न खाय छै
ह ई बस ब ब जा अच्छा लागे छै खिचड़ी खिचड़ी ठीक लागे छै ओकर त कबो खिचड़ी खइले छै कि न खिचड़ी पसन्द छै कि नहि
पहिले पसन्द आ ए जानै छी पहिले स्कुल मे आबत रहे छै ने समझै छै तऽ रोज दिन घर घरे रोज दिन मतलब खिचड़िए खिया कऽ भेजैत रहैत छै तऽ मोने नहि करल रहै आब खाइतके इतना खा लेलेे छी
अन खिची देड़ छै
नानी
आदा खिचड़ी बनाय छै कि सब्जी उ डाल के बनाय छै
न दुनू बनै छै कबो कबो सादा कबो कबो उ
ह कैसन रोब अच्छा लागै छै सब्जी वला अच्छा लगे छै कि सादा अच्छा लगे छै
हमरा तऽ केनाउ खा लै छी हमरा सब तनी सब्जी वाला ज्यादा नीक लागे छै गोभी वोभी मिला के
ह म खीचड़ी साथे चोखो रहै छै कि नहि चोखा पापड़ तिलौरी
रहै छै नू चोखा पाप पापरो रहै छै
हमरो तऽ नीक लागे छै कबो मतलब खिचड़ी मे रहै छै बढ़िआ से मतलब मिलावटी सब्जी रहै छै आलू कोभी छिमी के ओकर बाद चट्टी रहै छै टमाटर के आलू के चोखा रहै छै पापड़ तिलौरी रहै छै तऽ काफी नीक लागे छै
जी नीक होबो करैत छै हमरा बस एगो नहि लागै छै
ओ तऽ कहै छै ओन्ने आम मिलै छै कि नहि अभी आम मिलै छै कि आम खत्म होय छै
पत्ता न हम बाजार न जाय छी मिलबे करे छै अभी खत्म थोड़े होय छै
घर में सबसे जादा आम कोन जादा खाय छी
हम अभी न खाय छी तऽ हमरा न पता छै
बलेआम आय छै घर मे रोजा आइ छै मतलब कोन जादे खाइ छै घर में सबस जादा
अए सब खाय छियै हमरा छोड़िक
ह
आउ ने खेलै छी खेल
आ खेलै छी एगो दस पन्द्रह मिनट बाद एक बार आओर हो जाय छै ने तऽ ओकर बाद खेल जाय छै अभी क भल छै छओ टा भल छै होइ छै तऽ पाँचे हो जाय छै तऽ पांचवा बाद हम र‌उआ रिक्वेस हो जाय छै त र‌उआ एक्सेप्ट करै छी तऽ खेलै छी
ठीक छै अ बोले छी तऽ चलू मान लेबे छी
तऽ कहै छी की मतलब को कदे फिलिम देखैत छी गेम खेलैत छी
नहि गेम बड़ा कम खेलैत छै फिलिम तनी जे फिलिमपर मोन आ जाइत छै ओकरा के कैसाउ देख लेबै छी कैसाउ कोनो फिलिम दुनियाके
तऽ क चर फिल्म देखलें छियै एडबेंजर ना पाट रहै छै सब देख लै छै
ना ओ सब न देखले छियै अभी हमरा जे मन करै छै हमरा य इंस्टाग्राम पे जे फिल्म आबे छै ओकरा बाद जे मन करे छै उहे देखो छै अभी आबै छै द ओ बेर स्पाइडर मैन के जाने छियै स्पाइडर मैैन के
व पूछ छै स्पाइडरमन र‌उआ देखलै छियै
हँ स्पाइडर मैन देखले छ मुम्बई आबे छै स्पाइडर मैन जकर नाम छै टॉम होलैंड
ओ ह त ओकर एगो फिल्म आय छै स्पाइडर मैन लास्ट कोन एगो आय छै फिल्म
हँ त ओ बेस्टी आयल छै
हँ तऽ ओहो फिल्म के प्रमोशन करे आबे छै आबै छै मुम्बई मे मुम्बई के ताज होटल मे रुकै छै ओहे देखाइ छै इंस्टाग्राम पर वायरल होय छै वीडियो ओकर तऽ ओहे प्रमोशन के फिल्म ला आए छै कियाकि इंडिया के लोग स्पाइ रमैन देखै फिलिम बहुत देखे छै पसन्द करै
हँ अ बड़ा सुन्दर हीरो छै न
छै लेकिन बढ़िया लागै छै एक्टिंग ठीक लागै छै कहानी बढ़िया छै स्पाइडर मैन मे
जी आ नीको बनैबो करैत छै
नायका हक हुमान आय छै नक्पेड्रो तऽ पहिलका स्पइड त इ नहि रहै छै इ नहि एका स्पइड रहै छै तऽ एक स्पाड जितना भी स्पाइडर फिल्म आइ छै एखने त नीक लागै छै सबस ज्यादा एकरे अच्छा लागै छै हमरा
हमहूँ देखै छी
तऽ और कहै छी कि ओ मने त एगो सुनै छै इंस्टा बाद मे आइ छै कुकु टीवी कु टीवी मतलब देख
ऐ एगो कुकुओ टीवी ने बहुत आयल छै ओ सब न देखे छियै हम हम मतलब कि ई सब ऐप से ना देखै छियै हम थर्ड पार्टी ऐप ई सब से देखे छियै टेलीग्राम पे देखै छी
ओ मने ई सब इंस्टा प वीडियो देख के नु जब देखै हम ई सब आ छै विडियो त हम देखइ छी एक दू मिन वाला वीडियो ओकर बाद ओकर बाद देख के हम मन करै छै कि एकरा देखै छी लेकिन हम करैछी का ई ऐप डाउनलोड करै छी ई सब पे नंबर देवै छै सब्सक्रिप्शन लेेबै छै ओहि से अब हम ना देखै छी छोड़ देै छी
पैसा लेबै छै ओसभ हमहुँ जानै छी
हं जितना इंस्टा पे आय छे नु बस ओतना ही देखै छी देखेके बड़ा मन करै छै कहानी थोड़ा बढ़िआँ देखाइ छै नु से
ए तऽ अहाँके ओ से अच्छा ओ से अच्छा कोरियन देखै छी नु त कोरियन देखे छी त ओनाही देखाबे छै आ बड़ बड़ कहानी देख खाबै छै आ मस्त देखाबै छै
हं ओहो सब हम देखै कोरियन वेब सीरिज जे होइ छै न काफी ठीक लागै छै तऽ एगो दूगो देख कबो कबो मिल जाइ छै टाइम नु तऽ एगो दूगो देख लै छी
हं देखू नीक रहबो करै छै
हू हम अभी ले हाले देख लै छियै हॉलीवुड के फिलिम स्पाइडर मैन जितना भी निकलै छै सीजन नु से सब देख लै छी ओ ओकर बाद एडवेंजर के दू तीन गो पार्ट देख लै ठीक बा रखै छी बाद में फिर एक बार कॉल करै छी